हेलो हेलो हाँ आवाज जाइ छै
हम सखी आबै छै प्रणाम सखी
प्रणाम सखी प्रणाम कुछ नहि करै छै कुछो नहि करै छै सखी अभी तो बत- बैठल छै बाहरमे
काम हो गेल
गृहके कार्य तो सब हो गेल छै अभी तो चाय पानी भेल छै रातके खानाके अभी नहि भेल छै बनाबेके छै हमार यहाँ तो हमार इहाँ तो सिलेंडर ख़त्म भय गेल छै छै गैस खत्म भए गेल छै तो खाना पीना बनावे मे बड़ी दिक- भए गेल छै तो हमार यहााँ कोयला मिले छै तो ओकरे पे खाना बनल छै रहल छै अभी तो कैस आ गेल छै गैस के दाम गैस तो जल्दी मिले ने छै छै बड़ी परेशानी भय भय जाइ छै तऽकर चूल्हाप पे खाना बनाय पड़ै छै बड़ी दिक्कत छै बड़ी परेशानी छै
गैस के भी बड्डी प्रॉब्लम छै मिले छै छै ई ना बोलै छै पैंतालिस दिन मिलै छै अड़तालिस दिन नहि चलै छै गैस
पैंतालिस दिन तो नहि चलै छै आ बड़ा परिवार मे ओते दिन कैसे चले छै बीस दिन बाइस दिन मे चल जाय खतम हो छै तऽ लोगन सब का करे छै तऽ दू डबल सिलेंडर भी रहे तऽ व न चले छै एक महीना डेढ़ महीना मे तो गैस खतम भए जाइ छै बीस दिन मे नम्बर लगे छै तऽ फेर गैस आबे छै बड़ी दिक्कत भए गेल छै गैस के दिक्कतो सब एहन लोगन के परेशान कर के रख देल छै
हमारे यहाँ तो एक महना गैस चलै छै छोटा परिवार छै तऽ हमर मााय बोलै छै कि
ओकर
देब हमर बाबजी बोलै छै खतम होबे देता लाबे छै कमार मइ गुस्सा करे छै खतम हो जााबे छै मिलै छै
ह कैसे तऽ रखे करै छै एगो पहिले से न तो गैस जल्दी मिलैत नहि छै पैसा भी बढ़ गेल छै सब्सिडी गैस मे मिलै नहि छै अब तो एक हजार गैस के लगै छै लोन गरीब लोगने तो बड़ी परेशानी भए गेल छै एक हजार रहै तभी ने गैस भराबै छै
हमर यहा तऽ हमर माायके आँख खराब होइ छै गोइठा से बना बना के
धुआँ से तो आग खराब हई जाइ छै हमार इलाका मे तो पत्थल कोयला मिल जाइ छै तो कभी कभार तो बनाबे के पड़ै छै छै चूल्हा आे गैस खतम भए गेल छै तो न मिलै छै बड़ी दिक्कत भय गेल छै तो आज तो आज ही तो हम चूल्हे पे बनायल छै खाना
हमारे हँ त हमर मााय के आंखे खराब हो जाइ छै कि धुई क लागे छै आख आंख में तो आंखे खराब हो जाइ छै तऽ हम आर मााय गेल छै हॉस्पिटल आँख चेक कराबे छै फिर बोले छै आँखमे प्रॉब्लम छै हमार मााय के एगो चश्मा लिख छै
तब तो कैस रखे पढ़ाइ छढ़ना एगो पहले से
हँ तऽ यही छै तऽ पा हमर माइ एगो खतम होबएसँ पहिले मंगा लेबे छै कि हमरा बनाई गोइठा लकड़ी जला जला के हमर आंख त ख़राब होइत जाइ छै
ह्म नहि नहि न न शरीर ठीक भाय रह शरीर ठीक भाय तऽ सब कुछ ठीक भाय ओहिसन काम काहे ले करे छै जब शरीर एना सुख रह ले छै तो एकर से बढ़िया है कि जड़ी पहिलेसँ गैस प बना भरा कऽ रखै छै न ही तो इंडक्शन तो आजकल इलेक्ट्रॉनिक चूल्हा चलै छै तऽ ओकर पे बनाबे लइ छै
हमारे ईहाँ त ओहे ने छै ार ओकरामे बड्डी बिजली बिल लगे छै ओतना मे तो हमार नय छै
अच्छा हँ ई त बठ निमन कल छै बहिन निमन कल छै इतना के तो जितना के तो बिजली भरे छै बिजली के पैसा भरे छै उतना मे तो नया आदमी दोसर सिलेंडर ले ले छै
हमारे यहाँ तऽ एक सए पच्चीस यूनिट फ्री छै तो यो हमारे यहाँ उतना दिन से बिजली बिल नहि आवाई छैले जहिया से ए सी ठीक होवे छै पन्द्रह दीन के बाद बिजली आबै छै भरा हो बार बार हमर बाबूजी भराव छै
अच्छा हमारो इलाकामे दू सए यूनिट बिजली तो फ्री देबे छै सरकार लेकिन काय करै छै दू सए यूनिट से तो जादा उठ जाय छै घर मे एते तीन चार गो पंखा चले छै इन्वर्टर छै तऽ फ्रीज छै तऽ कूलर छै तऽ एते एते सामान छै वाशिंग मशीन छै तऽ ओ सबके सामान छै बिजली तऽ उठबे न करै
हमार हमारे यहाँ तो खाली दूगो पंखा चले छगो एसी सी चल छै ती चार पाँच गो लाइट जल छै एसी मे ही बज बिजली बिल लागे छै
ए सी में ही तो बहुत बिजली उठ जाय होइ छथि
हँ
आ करै छै
यही सब दिक्कत छै हमार यहाँ तो एकेगो सिलेंडर छै दोसर सिलेंडर कराबै ला सोचे छै तो ना भए छै बोल ऐं-बोले छै कि अभी तो कैसे न मिलैत छै तऽ नया कनेक्शन कैसे लेवै छै तऽ कैसे दोसर सिलेंडर कैसे कराबे छै अभी तीन चार महीना आओर लगै छै तऽ अभी एके सिलेंडरमे काम चलाबे छै आ चूल्हा पे खाना बनाबैमे हमरा तो बड़ी अनस लगै छै काहे कि हम कभी चूल्हामे खाना बनाए अपन नैहरमे तो कभी चूल्हा देखबे न करल छै ससुराल आएल छियै तो चूल्हा के खाना बनाबे के पड़ै छै तऽ हमरा बड़ी अन्नस लगै छै गर्मी मे चूल्हा के पास बना बनाबे मे आओर अकबक लगै छै
ठण्डा रहै छेत्र तऽ जरी अच्छो लगे छै गरम गरम भी गर्मी मे तऽ गर्मी पड़ से आओर ज्यादे लग- -गै छै
हूँ तऽ यही तऽ बड़ी परेशानी भइ जाइ छै गैस खतम भइ जाइ छै न य तऽ बड़ी परेशानी भई जाइ छै हमार यहा खाना तो कैसहूँ कैसहूँ चूल्हा पे बन जाइ छै लेकिन बड़ी हमार इहाँ तो चूल्हा पे सब चीज बनाबे के पड़ जाइ छै नास्ता बनाबै छै खाना बनाबै छै रात के खाना बनाबै छै एक तो चूल्हा जलाबे आबै नहि छै हमरा तऽ आर लगै छै कि का करि का ना करि
हमार यहाँ तऽ हम हमार माय बोले छै कि जबतक गैस न लाबे छै जब तक हम खाने न बनावे छै हमरा बड्डी गर्मी लगै छै हमार बाबूजी खतम होवै से दू दिन पहिलेए लाके रख दे छै
हूँ तोहार इहाँ डबल दूगो सिलिंडर छै न हमार इहाँ तऽ एके गो सिलिंडर छै तऽ बगल वाला के दू गो सिलिंडर छै तऽ ओकर से ओकर सिलिंडर खत- -म भइ जाइ छै तऽ हमनी हमनी तो भराबै छै आर हमनीके तो एगो एहिंने सिलेंडर छै तो ऐसे तो काम चलि जाइ छै लेकिन अब- फिर अभी इस अभी गैसके दिक्कत भए गेल छै न तऽ ओहो ना देबै खोजै छै बगलवला भी ना देबै ल खोजै छै कि हमरो गैस खतम भइ जाइ छै तऽ हम का करै छै हम तो चूल्हा जलै भी ना करै छै तऽ आपन लोगन तो ऐं-चूल्हा जलावै छै
हमारे इहाँ भी तो एके सिलेंडर छै बगल वाली से मांग के भरा लेबे फिर हमार खतम हो जाइ ओकरा दे देबे छै फिर ओकर पास रही हमरा दे देबै छै हमार माइ ही तऽ एके सिलेंडर छै
अच्छा
यही सब तो समस्या
बगल वाली भी त नी उ देे देबै छै कुछु काम उम पड़े छै तऽ हमनी भी ओकरा दे देबै छै ओकरा काम पड़ै छै तऽ ओ हमनी भ दे देबै छै ओकरा
हाँ हम- हमार यहाँ भी बगल वाला लोगन सब अ-नीक के छै कभी कभी काम परै छै तो मदद कर दै छै लेकिन हमेशा त कोइ हो न मदद करै छै छै ने तऽ अपन
हँ ठीक छै सखी बाद मे करब हम कह कुछु काम याद आ गई
हँ सखी हमहूँ जाइ छी खाना बन बना पड़े छै ने रात के तो हमहुँ व्यवस्था लगै छै ठीक है सखी
ह
हँ